हेलो! यौ दोस ठीक ठाक ने हाल-चाल? सब ठीक छी ने यौ?
ठीके
बड़ी लेकिन आइ कैल स्टटाइल-तस्टाइल सब मारैत रहै छिये अहाँ तऽ
हूँ
छैेहे कि आब उएहे स्टाइल वला दुनिया रहि गेलैय, ओहिके अलावा तातक
अहाँके अहाँके बड्डे आबि रहल या सुनली
हूँ देखियौ एकर बात कहै छियै स्टाइल बिना ने केओ मतलब सबके स्टाइले छै एक तरहसँ, हॅं सबके
नीतीश से बात होइ हे? आर्मी जॉइन केलक
आओर कहियौ सब ठीक-ठाक ने यौ?
हँ
बड़का आदमी भऽ गेलै अहाँ तऽ फोनो-तोन नहि करै छियै।
भऽ गेलै
अहाँके मैसेज कएलहु एकटा देखियौ ग इंस्टाग्राम पर अगर हमर आवाज आबि रहल अछि अहाँके
बैकग्राउंड से आवाज आबि रहल हैय?
हँ आबऽ आबे लागल अहाँके आवाज, कनि जोरसे बाजू अहाँ
नीतीश के चिन्है छियै?
किनका चिन्हैत छियै?
नीतीश के!
हँ, नीतीशके तऽ चिन्है छी हम
आर टी आइ बॉम्बे क्रैक केेलक।
अहाँके केना पता यौ? कहने छलय अहाँके?
हमरा पास फोन कयने छलै नीतीश
अच्छा और सब कहू, ठीक छी ने?
आओर सभ ठीक छै अहाँ अपन कहियौ
हँ ठीक छै, कनी देरमे गप करैत छी हँ हँ हँ, आओर सब कहू ठीक आओर सब कहू ठीक छी ने अहाँ सभ?
हँ ठीके छियै।
अच्छा कहियउ रुकु
अहाँ अपन बतैयउ
हँ ठीक छी
हँ
मम्मी की कहि रहल छिय आब कहियौ कनि नीकसँ कनि आवाज अहाँके कनि कटि कटि कऽ आबैए इएह दुआरे
अभी फर्रेश आइब रहल ह
कहियो ने यौ की कहै छै कते धीरे बजै छियै ने आहाँ
अवाज आबि रहल है आब
हँ आब आइब रहल अछि अहाँके आवाज कहू की कहि रहल छी
रोहनके चिन्है छियै रोहनके
हँ रोहनोक के हम चिन्है छीह तऽ सबके चिन्है छी कनी जोर से बाजू अहाँ
ओकर ओकर इंस्टाग्राम आई डी मतलब डिलीट भऽ गेलइ
केना यउ
चाइर हजार फोलोवर छलै नहि पता कोइ हैक कऽ लेलकै
अरे भऽ गेल छै कि आइ काल्ह हैकर हैकर सबके कमी छै की
हं कोडिंग ओरी सिखल एक आ ओरी ह को
देखियौ अखन अपनो सब हैकर बइन सकै छी पर अपना सब बने नहि चाहैत छी इएह दुआरे ने ओहि के एकटा कोर्स रहै छै ओ करय पड़ै छै हैक बने हैकर बनै लय
अच्छा उएह उएह कोर्स कऽ के इएह कर रहियै इंस्टाग्राम बेचारा के हैक कलेल के
हूँ हूँ हैबे करै छै कि आइ कैल देखि किओ आइ कैल जे छै ने अरे नइ सुनू आई कैल जे ई जे जिंदगी छै ई जिंदगी में मतलब सब अपना ले चाहै छै केओ दोसरा दोसरसभ लए नय चाहैत छै बुझलियै ने
हँ
आइ काल्हि ई जे जिंन्दगी छै एहिमे बस अपना ले सभ जानत जेनाकि अहाँ हम जे छी जे मतलब मतलब अहाँ ई हम जे छी से मतलब दोसर सब लय चाहे छीयै कनी कनी अपना सब लए मतलब सब अपना ल त चाहबे करइ छी जे हम एहन बनी हम ओहन बनी क्यो दोसर लेने छी चाहै छय पता हइ छै चीज अहाँके
हूँ हूँ
हँ यउ
कुनो हालवाइटिके चीन्हे छियै
हम तऽ सबके चिनहै छी अहाँ बाजैत जाउ ने
उ नाल बाटी मेला में दुकान खोलक
अच्छा कथीेके यउ
मनिहारा के
हं ओ जहिमे चूड़ी लहठी सब रहै छै
हँ
टिकली बिन्दी ईसभ जे रहै छै से सब
हूँ हूँ
अहाँ कतअ छीयै यौ अहाँके पता ने एते आवाज किया कम करी लागैया ने अहाँके पताे न चलया हमरा तऽ किछो
आबइ फ्रेश
हँ अखनो कनि जोरसँ कान में दबा कऽ लगबै छी तखन आबिय कनि कनि आवाज कोइ ने कहियउ
ओकरा चिन्है छियै कि एच यू एस एच आइ के
हँ हँ हँ चिन्है छियै
खराब भऽ गेल पूरा खराब भऽ गेल।
ओ तऽ खरापे छैय ओ तऽ बच्चे से खराब छैय बस नाम नहि लियौ ककरो।
हँ हँ मतलब हँ। चारि साल से वेटिंग मे छेलियै।
आहाँ छेलियै की?
हँ फूल भऽ गेल अछि।
ई रहै सरपञ्च क बेेटा?
हू हू
आ एकटा जे ओ अछि जे मतलब अखन एगारहवाँमे जकरा अपना सब सुट्ठा सुट्ठा कहै छलियै जे पातरे पातर छलै सुगौना के
हँ चीनहै छलियै।
जे बहुते लम्बा अछि अहूँसे पैघ अछि हाइट मे।
हँ चिनहै छियै।
हँ ओकरो सने छियै।
हँ एगो छैय और दरभंगा वाला
बहुते आदमी सब छैय यौ ओहाँ एकटा दरभंगो वाला छियै।
नीट बॉय
हँ सबटा मतलब बुझियौ तऽ मतलब ई जे कहै छैय ने ई जे दुनियां छैय ने से अपने लए बनल छियै। केओ दोसर के अथी नहि चाहै छैय हम अहाँके कय बेर कहु ई चीज ई चीज त आहाके हम पहिले पहिलो कहलहुँ।
हँ अहाँके बाते नहि हम मानली।
वैह तऽ हम अहाँके पहिलेहे कहने छलहुँं ई चीज नहि करल करू तऽ अहाँ बाते नहि मानै छीयै। देखियौ हम जे बाजब ने से सच बाजब हमर गप अहाँ मानल करू।
ठीक छैय। और हर
हँ तऽ कहियौ आओर सब सब ठीके छी ना? दिक्कत तिक्कत न ने भेल ना किछो मे?
हर्स चलि गेल कोचिंग?
कहियौ ओ ओ तऽ पाँच बजे जाइया कोचिंग हम ओ तऽ पाँच बजे जाइया कोचिंग।
फेके छल फोन कऽ के यू पी एस सी करै छी।
बी एस सी आब नहि पता उ के छलै मतलब देखियौ केओ केओ जे रहै छथिन ने से झूठो बजेला बहुत आदमी सब रहै छैय।
हू अच्छा अहाँ पार्टी कत देबै पाण्डा के ढाबा पे ना?
नहि यौ एते अमीर नहि छियै हम जे अहाँके पांडा के ढाबा पर पार्टी देब।
तब कतऽ?
तब तऽ ई अपना सब ओतऽ खेने छलियै एकदिन छोला भटूरा
नहि नहि छोटका मोटका होटल मे नहि।
तब छोड़ू नहि लिय अहाँ पार्टी। ओते अमीर नहि छियै अखैन हम।
पार्टी देलक बर्थडे छल दोस्तके अहाँके।
के दोस्तके यौ?
घोड़ाके
ओकर बीसके अछि।
कथी देत?
आब नहि पता हमरा ईसभ चीज त की करत की नहि। देखियौ अहाँके हम कते बेर कहू सब अपना लए चाहै छैय केओ दोस्त दोसर लए नहि चाहै छियै हमही अहाँ जे छी से दोसर लए चाहै छियै। अहाँके ई चीज हम कहैत कहैत परेशान भगेल तबो अहाँ हमर मतलब बात नहि बुझैत रहै छियै
एगो काम छल मतलब अहां के पापा छै जे बैंक के अथी खोलने छै हेलो
कहियौ ना
ओहिके आइ एफ सी कोड चेंज भेलैए
हँ आई एफ सी कोड तऽ चेंज भेले अछि नबका जेनाकि पहिले छले न उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आब भऽ गेलै बिहार ग्रामीण बैंक
अच्छा पूरा मतलब जेना छलै उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मतलब हमहुँ छलै ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकमे
अच्छा सबके मतलब अलग अलग छै किया त ओत अथी नहि भेल ठीक
नहि हम तऽ चपाइमे खोलबे नहि छियै ओतहिए हेतै
हू हमरे पापा लकी
नहि अहाँ पापा लए नहि मतलब अहुँ पापा लए भऽ जेतै काम
हँ हँ भए जायत क देखियौ मतलब जेनाकि कोनो भी बैंकसँ रहब ने जेनाकि पंजाब नेशनल कोनो भी बैंक से तऽ अहाँ पैसा जमा करवा सकैत छी आओर निकलि सकैत छी कतहुसँ
हूँ
ई तऽ पता हयत अहाँके
हँ ओ तऽ पता ह
तऽ अहूँ किछु बाजू आब उएह लऽ कऽ
ओ आम ताम खेलियै कि नहि
ह आम सब तऽ खेलों एहि बेर अहाँ कहु अहाँ
कोन आम हम तऽ खेलियै कोन आम पसन्द हय
हमरा त सबटा आम नीक लागे या एकटा कलकतिया आम जे ओह छोड़ के हमरा कलकतिया आम नहि नीक लागिय बा
अभी आम ओरी हेबै कि नहि
हँ कलकतििया
बेचेलय बेचेलय ह कोय बेचेलय
ह बेचै लए बेचै लए तऽ आबैय
बेचै ल आबे हय कोइ
आबै नहि अखन तऽ नहि पता
पता करबै
ठीक छै पता तऽ करबै पोखरि तोखरि मे नहााय छी कि नहि उम्हर अहाँ
नहि नहि पोखेर तोखेर नहि जाइ छै
किया डर लागैया नहि होइया हेलल
पोखरिमे नहि होइय हमरा मल्लाह और के होइ हे मल्लाह थोड़ी ने छियै हम हम तऽ बाभन छी
माछ ताास नहि पकड़े छी माछ ताास न नहि खायइ छी की यहाँ
नहि नहि नहि ईहोर ब्राह्मण छै पूजा पाठ करबै छियै सेब तव लै छियै केला लै छियै फेर दक्षिणा लै छियै
अच्छा तऽ अपन सबके मिथिलाञ्चल मे तऽ माछे छै
ओ तऽ ओनाहिते छै कहै लए
नहि नहि अपन मिथिलाञ्चल मे जे माछ हँ अपन सबके मिथिलाञ्चल मे सुनू ने माछ आओर आम जेने रहत तऽ कहाँ दिन खानो नहि होइ छै आओर मखानो अहाँ सभके इम्हर मखान सभ अछि कि नहि हँ ओ तऽ बने गेल छै हम सुनि रहल छी अहाँ सब उम्हर मखान अछि कि नहि
हँ छै मकान छै करिकबा सोना कहै हए मखान के
करिकबा सोना
हूँ करिकबा सोना सुनली मलहावा आरी कहय हए एक महीना काम कऽ लेबै तऽ साठि हजार रुपैआ कमा लेबै आरामसँ बैठके खेबय घरपर एके महिना
कियेकि ओ सब तऽ हम्म ओ सब बचपने स रहै छै अमिर सुनू ने यौ एकटा बात कहब हमर सब की हमर सबके एकटा इम्हर बन्दर जे पड़कि गेल अछि हमर सबके घरमे घुसि जायत आ आम पूरा खा जायत यौ काल्हि एनाहिते भेल घरमे घुसल छलए ओ आम बैस क खाइत छले बन्दर
हमरो आरि के गाममे छै बहुते आओर गानो ओकर फेमस भेल छै लिट्टीके चोकर
हँ ओहो की नाम छलै यार बन्दरा रे बन्दरा तोहर हँ हँ हमहुं सुनने छियै वैहै हँ बस वैहै
सुन लेने छी हमहुं
हं ओ तऽ अथी रील सब पर तऽ वायरल छै एखन
घोड़ाके टेबलेट खाइते छै घोड़ा
नहि पता हँ खाइ छै जादा बेर